हेलो
हेलो
गोर लागै छियो दादा
खूब आनन्द रह
ठीक छहो
हँ ठीक छी तू ठीक छहो
हँ
की करै छहो
नहि
लोक पढ़ै लिखे छै कि बैठल रहै छै
आर
आँय हो
जाइ छियै आब पढ़बै कनि देरमे
पढ़ऽ लिखऽ आ बौआ कतऽ छह
अंँगने मे खेलै छै माँ लगन
आ भाइजी कतऽ गेल आँय
चाची ठीक छ
हँ ठीक छै आ भाइजी कतऽ गेल
भाइजी तऽ ट्रेनिंगमे गेल दरभंगा हँ
कोन ट्रेनिंग छै हो
ओ मॉडल टीचर वाला छै
ओ विद्यालय मॉडल विद्यालय बनतै
हँ बनि गेल छै तऽ ओकरे टीचर के हेते ट्रेनिंग मॉडल टीचर के
आँय
मॉडल टीचर के ट्रेनिंग हेतै भाइजी के
कतऽ छै
माधव किला घाटमे छै दरभंगामे
दिवसीय छै कि आवासीय
आबासीय छै
कै दिन के
पाँच दिन के छै
पाँच दिनके पाँच दिवसीय जे छै आवासीय भेलै ने
हँ
पाँच दिन के जे छै से प्रशिक्षण कार्यक्रम
हूंम्म
खाना उना खेलहो
नहि आब जाइ छियै बनेबे
बनबे करबहो तऽ पढ़बहो कखैन।
मम्मी
आँय
मामी हइया
तऽ बौआ बजै छ
हँ
ह की कहै छै
ओ अखने कुदलै तनिका चोट लागि गैलैहन पैरमे
अन की भेलै हो आहिरे तोरी आब छुटि जेतै ह हे दबाइ लगा ले खुजव दाइ
हँ
खाना उना बनबह आ खाना बना कऽ पढ़ऽ
ठीक छै हँ
हँ आ आलस नहि लोक करै छै की बुझलहो
ठीक छै
आलसँ नुकसान होइ छै समय ओहिना पास भऽ जाइ छै आ पप्पा कतऽ छ
पप्पा गेलै रहै मुंगरा राही खेत से एखन तक अइबे नहि कैलै हन
अऐबे नहि केलखिन हँ पटब तऽ नहि लगलखिन
पटबैए ले गेल छलखिन
पटबैए लए गेल छलखिन
हँ
ह भाइजी के ट्रेनिंग कहिया काल्हिसँ छौ
हँ
आइ साँझमे गेलै हन
उंम्म बेड़ीया टाइममे
सब बढ़ियाँ ने
हँ
ले आ अच्छा गाँव सँ गाड़ी लऽ कऽ हम छियै तऽ गाँव से केना कऽ गेलै
गाड़ी रहै रखने मोटरसाइकिल
केकर बला
पता नहि केकर
ह
स्कुले के कोनो मास्टर आर के रहे छथि
आ बाबा कतऽ छ
बाबा दूरे पर हथिन
दूरे पर नै
आ‌ हँ
अभी कतहु टहले आर लग गेलखिन
नहि पता घर पर कहाँ आबै छथिन
की जान गेलौ
खानो खाय ल नहि एलखिन ह
खायो ल नहि
नहि दू दिन से कहाँ अबै छथिन
दू दिनेसँ नहि आब
काल्हि छलै अर्गा मे ढलाई
आयं
काल्हि छले अरगा मे ढलाई
हँ
ओतय गेल छलखिन तऽ साँझमे कहलखिन खेबै तऽ खान द देब हँ परसुए छले तऽ मामा ओते छलखिन तऽ बाबा ल खाली ओत से खाना गेलै
दोसर कुत्ता हैया आ ह लगै छ बौआ कानै छ ओ
ह
दखौ दाय
हँ
बौआके जे छै से की कहै छै देखहो
ठीक छै
आ मम्मी कतय छह माँ
अंगने मे छ फेटिया पर सुतल छ
पटिया पर छ की करै छै ओ
ओनाही पड़ल छ गप लड़बै छ सब
आओर कोइ अङगनामे आर कोइ आदमियो आर
ह बौअ छी रियांश
आ चाची
चाची कल पड़ छ
आ बड़का बौआ कत छ
शायद लड़ै छ
तखन कहलकै बदमाशी करे छै बहुते
दिन भरि अंगना अंगना घूमेय छै आइ काल्हि मे
ह तऽ ओकरा सम्हार पड़तै बुझल ह
आइ रहिये तऽ नहि गेलै हन आ जेहि दिन नहि रहै छियौ खूब काँ दिन घुमै छ
हम ओकरा देखऽ पड़तै बुझलहो
ह
ठीक छै
ठीक छै
आ पापा के एते राति भऽ गेलै कोनो अथी आ कोई देखय ला नहि गेलै
कहाँ गेलखिन हन कोइ
ठीके छै
ठीक ठीक छै ठीक